हेलो हँ कहियौ हँ हँ कहियौ ने
की की सब भऽ रहल छय
किछ नहि बौआ सब सुतल छै एगो बौआ सुतल छै एगो जागल छै हमहुँ ओनाहिते आराम कऽ रहल छी कनी
जागल अछि बौआ से बड़की
हँ हँ हँ उएह
ओ ओकरा नय अबेहइ निन्द
नय ओकरा एखन निन्द नय एतै
ओ
साँझके टाइम में निन्द एतैइ
साँझके टाइम में अउंघेतइ ने
हँ ओंघि लगतै
अच्छा तहन अहाँ तऽ बहुत जल्दी टास्क कम्प्लीट कऽ लेलियै कार्य ऐप प
हँ हँ बहुत जल्दी कऽ लेलहुँ भऽ गेल तऽ क लेलहुँ ध्यान देलहुँ आ
किनको अलग अलग सभसँ दूगो चाइर गो कोनो ग्रुपमेसँ बात केलियै की
हँ हँ आप्सो में बात केलहुं आ ग्रुपो से बात केलहु
अच्छा लोकसभ लेकिन मिल जाइ छय गप्प करऽ लेल
हँ हँ किएक तऽ हुनको टा टास्क रहै छय कम्प्लीट करैके ने
अच्छा
हूं
ओ तब आओर सब कहियौ
आओर सब बहुते नीक छै
गोलगप्पा या पानीपूरीसभ बनबयके प्रक्रियासभ बताउ न ठीकसँ
गोलगप्पा या पानी पूरी गोलगप्पे के पानी पूरी कहै छै पानिये पूरीके गोलगप्पा कहै छै
या घुपचुप
ई ओहि के गुपचुपो कहै छै
हँ तऽ उएहसभ जे छै से शुरूसँ एकदम जीरोसँ बताउ न जे केना बनै छै
जीरोसँ बताबु
हँ
सबसँ पहिने आटा तीन प्रकारके रहै छै
कोन कोन
ओ यानिकि सुजी मिलायल रहै छै उजरका आटा आओर ललका आटा आय एनि उज्जर गहूँमके आटा आ लाल गहूँमके आटा तीन प्रकारके आटा रहै छै मिक्स भेल तहन जा कऽ ओकरा सुबह मे जब आटा मारलक के बाद यानि आटा के साइन कऽ एक घंटा ओकरा प्लास्टिक में छोड़य के छै ताकि आटा बढ़िया सं खिल जाय यानि लूज भऽ जाय
अच्छा
हँ आ तहन लूज भेला के बाद एक घंटा के बाद जे ओकरा यानिकि मिलाओल जाय छै फेरसँ तहन मिला क नमरायल जाय छै लम्बा क‌एल जाय छै लम्बा केला के बाद चक्कू लऽ कऽ खण्डी खण्डी काटल जाइ छैय लम्बेमे जेनाकि लकड़ी सब चिराइ छै न
हँ
तहिना
अच्छा
हँ ओकरा बाद ओकरा गोली काटल जाइ छैय गोलका गोलका छोटे छोटे गोली काटल जाइ छैय गोली कटलाके बाद यानि गोली काटयमे नहि बेसी तऽ एक घण्टा तऽ लगबेटा करे छैय गोली काटऽ मे
अच्छा
हँ आ तहन गोली कटलाके बाद जब बैसलौ बैठय लेल तऽ कूट राखि लेलौ कूट पीढ़िया आ उहे प्लास्टिक वाला ओ जे अथी मे जे लाइन सबमे जे यूज जे करै छै घर सबमे
हूँ हूँ
से बला बेलन प्लास्टिक वला राख कऽ नीचा में प्लास्टिक बिछा के ताकि नीचा भुइया में नैय गिरे आ मतलब माटी उटी नय लगै पगीरतै तब बोरे पर रहि जेते तऽ बोरा पर फेर पीढ़िया धऽ क फेर पीढ़िया मे दुनू साइड पीढ़िया रहै छय लम्बा जेना समोसासब बनैत छै लमगर पिढिंया
हां
तहिना लम्बा रहै छय आ ओहिपर से फेर दुनू साइड तेल धऽ देलहुँ दुनू साइड यानि एक साइड अपनो बैठली एक साइड ओ स्वानी के पप्पो बैसल
हँ हँ
आ दुनू साइड तेल लगा देलो तेल ऐलक क कि ओ मतलब प्रीया सुखल रहै छय ने
हँ हँ
तऽ पहिल पहिल बेला में ब खराब भऽ जाइ छै फुचका यानि कि दैबजाइ छय जे दैब जेतै जे एन जे दवा जेतै तैह से फुलतै नय तैय दुआरे कनि तेल लगा देलहुँ जाहिसँ कि ओ दबै नहि पीढ़आ में शतै तीनी यहाँ रोटिए बेलै छी तऽ परथन लगबै छी ने
हँ हँ
हँ तहि तरीकासँ तब कटौती में जखन गोली कटाइ छै ताहिसँ काटल सब पहिने हे ओहि कटौती में तेल दैल रहै छै तऽ गोली गोली कटबो केलहुँ आ हिलेबो केलहुँ हिलेबो डुलेबो केलहुँ एनी उनी केलहुँ तऽ ताकि की गोली गो एक दोसरे मे नै सटै हँ हँ आ तहन जा कऽ ओहिके एक एकटा एक एकटा गोली के से बेललहुँ बेल बेल क बेल बेल कऽ ओहि कूट पर सजा सजा कऽ रखलहुं आ एकटा अइ एकटा ओहिमे ई छय जे ओहि समयमें जतेक कि जनमोटी बच्चा के ने हिफाजत कयल जाइ छय ने
हँ
तते ओहि फुचका बनाव टाइम में हिफाजत कयल जाय छय फुचका के पंखा बन्द करू पहिल कारण जे पंखा बन्द कऽ दियौ
ओ
बाहर स हवा न आवा दियो यानि घरो के हवा नै बाहरो के हवा नै
हे तऽ मन तऽल पल भऽ जेतै बनाबऽ बला
आ हँ वएह उएह तऽ दिक्कत छै तैं कहैत छै ने जे फुचकामे तऽ पैसा तऽ बड़ छै मुदा पैसा तऽ पैसा तऽ सचमे छै मुदा
अच्छा। आवाज कैट रहल अइछ बुझए कनिक बाहर निकैल कऽ देखियौ नेटवर्क बुझए स्लो भऽ रहल अइछ हेलो। हँ। ठीक छै, ठीक छै, ठीक छै। अहाँ बात, बजैत रहू, निरन्तर अच्छा। ठीक छै, ठीक छै, ठीक छै। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। हेलो। अरे नहि किछु तऽ अपन मैथिली के दसटा शब्द बाजू मैथिलीमे। फलसभकऽ नाम आम, लताम, पपीता, तरबूज। तिलकोर सँझा अथि टमाटर भाँटा मुंग अपनासभमे थुथुन कहल जाइ छै। चलू तहन तऽ आब कोनो बाते नहि छै, रहऽ दियौ। एतबा देर आइ तऽ बुझियो साढ़े नओ मिनट भैए गेल लगभग। दस मिनट हेबै दियौ तहन जे छै से काइटए दै छियै एहि कॉल केँ तहनसँ फेरसे एकबेर नयासँ कॉल मिलायब हँ उएह सभ बात छै। नहि नहि कहाँ गेलहुँ ह्म घूमय नहि, नहि, एखन नहि ठीक छै। चलू, ठीक छै।